हेलो।
हलो।
हेलो।
हुं कही आबै छो आवाज आब।
नेटवर्क के प्रॉब हम तऽ खानो खाय छियै।
हमरो बैन गेल छै बस आब खेलियै ने आधा घंटा लेटे खेबै आय।
किया।
तखन केकरो
नेटवर्क के प्रॉब्लम चलैया, दै छिये फोन नै आवाजे नै आबैत रहैया।
आवाज नै जाय छो।
आबै हे बजुआ।
कहलौ हम सब लेटे खेबै आय।
की सब बनलौ या।
बनलैया उ खेड़ी दाएल के ओ चटनी जे बनै छो उसना टाइप के से और रोटी।
तोहर बैन गेलौ।
के बनैलको खाना।
खाना मम्मी बनेलको या वाएह चटनी और हम बनेलियो रो टी।
हमर तऽ कखन ने बनलै आठे बजे। कथी कहलियै।
लेटे से खाना लेट के खाई छियै।
हम आइ सवेरे बना लेलीय, हमरो लेटे बने पर सवेरे आय बना लेलीयऽ।
एक
खा लेलके सब, हमही टा आब खाइ छियै।
अच्छा! खाय छी अभी।
हँ।
कथी।
तुह जल्दी उठै छीही नऽ एखन।
हँ गई सबेरे उठे पड़ै याऽ, पाँचे बजे साढ़े पाँचे बजे।
तऽ हमरा सबके तऽ अखन सात आठ नॉर्मल छै। हमहूँ अपन ससुराल मे रहै छीयै, तऽ हमूँ तऽ ओतऽ उठे छियै पाँच बजे।
ह तऽ हमरो उठऽ पड़ैया।
धान रोपनी खतम भऽ गेलै।
ह एखन तऽ ओर छै लगेया दस दिन हेतै एखन।
बारिश भेल छलो कि नै?
आइ भेल छलै फूही पड़ल छलै हऽ दस टा करिब।
ओतौ तऽ एनहिते केने छै लेकिन मौसम ठंडा रहै छै।
हम गई की कहियो आइ, आइ हमरा घर मे तऽ। एते बन्दर एल छलै।
ओ तऽ बन्दरो जाइ छोउ।
बाह परेशान कैरके भरि दुपहर छोइर देलक।
एतय एकटा परेशान के छै, किटाणु सने घूमैत रहे छै। खाद के तोड़ा घर पर। जादा जायबेर हम छत पहुंचबो तै बेर तोरा एलबेसट पर कखनो के देखैत रहबो।
ओ तऽ एकटा गाय हमरा एतऽ
कऽटै ने छै ने। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। आवाज नै जाइ छौ? हेलो। हेलो। दू मिनट चऽल जौ कि पूरा साफ आवाज नै जाइ छौ। केना दैऽन। हेलो। हेलो। राधे -राधे शुभरात्रि।